बोलबै खाना अर खलियै हँ हमे ठीके छी त आहां ठीक छियै ने
हँ हमहुँ ठीक छी आओर सब कहिय
बउएके गुटू पिलबै छियै ओकर बाद दुनू सुतते तब कोनो काम होयतै
अच्छा सुतबै छियै
हँ गेहूं फटके के छै ने
की कहै छी बच्चा सब तऽ बड़ा तंग करै छै बहुत जादा तंग करै छै आइ काल्हि के बच्चासभ
जादा तंग करै छै टीवी मोबाइल देखै छै ओकर बादो तोरा फुर्सत नहि रहै छै
हँ भरि दिन चाहत बच्चा सब जे कार्टूने लऽ क बैसी कार्टून नहि देबै तऽ बस
हहहह उहे कहनौ की तनिक गेहूं फटक लेबै ने ओकर बाद नहायबै नहलाके बाद तब जाय जाम तब काम पर सर्वे करयके छै ने हमरो सर्वे करब तब
अच्छा
अहां बोलले रहियै दीदी रातिमे कि ओ करेगी फोन करथिन ओ दीदी कथी नाम बोलले रहिये शिवानी फेर फोन कहाँ कयलक हुनकर टास्क पूरा भए गेल की
हँ हमर शिवानीेक मतलब पहिला टास्क पूरा भऽ गेल छन दोसर टास्क नहि पूरा भेलन दोसर टास्क चालू छैन
दोसर टास्क दीदी बनबे नहि करत केना बनेबै शिवानी से बात करब तनि तऽ बात होत रात शिवानी बोलै रहथिन कि टास्क नहि बनल तऽ
हँ मैसेज तऽ ग्रुपमे काइल केने रहे रातिमे रातिमे तऽ मै सेज ग्रुपमे केने रेहए
हँ हमू कयले र हूं लेकिन कोनो ओनोसँ उत्तर नहि मिलल तब छोड़ि देली
अच्छा हँ तऽ ओ दस बजेके बाद ने ओ दस बजे सुति रहैत छथिन तऽ आइ फेर जवाब देता ओहो कोचिंग तोचिंग जाइ छथिन तऽ हुनको पास ओते टाइम नहि रहै छै दस बजे ओ सुति जाइ छथिन तऽ हमरो कहने छलखिन जे दस बजेमे फोन करब आखन केेलियए तऽ फेरो नहि रिसीव केलखिन हें कि किछु
हँ सैह बात छै ने सब दीदी काम रहै छै ऐसन बात नहि छै सब दीदी क्लास काम पूरा ने रहै
आ ओ तऽ अखन कनि विद्यार्थी लाइफ मे छथिन न विद्यार्थी लाइफ मे तऽ आओर पढ़ऽ लिखह दुनिया जहान बहुत काम भऽ जाइ छै
हुं हुं सही बात कहै छिय
हम अखन एगो हुनका कैने छलियन फोन मोना नाम छै कनी हुनका मोना कुमारी के एगो ह अहांके कयलुं हँ तऽ ओहो बेचारीेके हुनका फोन करैत छियै तऽ ओ उठा लै छथिन तऽ राइतोंमे हुनका केलियै एगारह बजेमे चारी बात केलखिन फेर अखनो केलियै तऽ ओ बात केलखिन आ एगो अहांके हमरा दुइए गो एगो फोने उठाबै छथिन अंहीं दुनू से बतिया लै छियैन कहलनि चलू दू बेर चारि बेर बतिया लेबै अहीँ सभसँ तऽ भऽ जेतै
हँ कोनो दिक्कत नहि छै ऐसे भी तीनगो लोक से बात करैके रहै ने तीन गो बात तऽ नहियो बात तऽ दुइयो करि लेबै ने तैयो कोनो दिक्कत नहि छै दुइए गोमे हम अपन तीस गो टास्क पुराइ लेबै बुझलियै
हँ
हँ तीस गो टैक्स बुरबेके रहै छै कतेक टाक्स आयल रहै छै नेके
तीसगो
हँ
उहे तीसे गो टास्क अबै छै ने तीस गो टास्क पूरा करयके रहै छै
बात करि लेबै न हमरो औरके हम्मे एहि टाइममे कय लेम अहाँ के नहि तऽ रात फिर सात बजे के बाद बात करब आहाँसँ
अच्छा रातमे सात बजे के बाद न
हं काहेकि हमे चलि जाइ छियौ ने मीटिंग करबै लए तऽ आबै छ लेटेसँ लेटसँ आबै छ तब लेटेसँ ने काम काम रह तऽ उएह सभ करैत छी तऽ
अच्छा कए बजे चलि जाइ छियै से
जाएके तऽ कोनो ह टाइम नहि छै दीदी जाएके तऽ कोनो टाइम नहि छै जाय के तऽ मन के छै सवेरे भी चल जाय छियै जेना काम देखे छियै घरमे छै कि नहि ओ अनुसार सवेरे भी निकल जाय छियै काम पर तनी काम रहे छै धिया पुता तऽ रहै छै तनि कोनो काम हो जाय छै न त' कनी लेटो स निकलै छियै दीदी आ फील्डमे निकल लाक बाद तो चार बजे के बादे आबे छिये किआ कि जबतक काम नै सलटे छीय तब तक घर नहि आबै छियै कामसँ लट लै छियै ने तभिए घर आबै छियै जायमे भले लेट करै छियै थोरा हुं
बात छै बच्चो के सम्हारऽ पड़े छै ने बच्चा के देखू घर परिवार देखू ओहिके बादे क निकैल सकै छी ओना त' निकैल नै सकै छी क दै छै
बच्चाक स सम्हारय पड़ै छै ने एगो नो तबियत खराब होइ गेल आज कोचिंगो नहि गइल'
अच्छा खाना पीना बनि गेल अहांके
हँ खाना बनि गेल
अच्छा बहुत भऽ जाइ छै औरत के बहुत काम भऽ जाइ छै
मेर सुपनचान हँ
आ सब कहियउ
त बहुत ब कोनो काम नहि होला ढंग से
कोनो काम एहन लागबे नहि करत जे छोड़ऽ वला छै महिला के सारा काम
ओ ननू सु त बै सुु ने वए न सुतै छै की करबै सभ काम करते हुए सब काम करे पड़ै छै ने दीदी
तऽ फेर के सम्भालै अहाँ चलि जाइ छियै तऽ
छै ने बड़ी थोड़ा सा वही सब कँहि जइभी उइभी
अच्छा तहन तऽ बढ़िआँ अइ
सूमां छथिन ने सासूमां रखैत छथिन नहि
ओ तहन तऽ नीक अइ हमरा सभके तऽ केओ नहि अइ राखयवला अकेले देखइ छी
थोड़ा सा हिम्मत ओतेक दी सी लए चाहै छै तोरा हिम्मत करि कऽ किछु करयब
तऽ की करबै तोर तऽ पड़बे करै के देखतै
देखैत छियै एकरा सुतबै छै तऽ गीत गाबैत छै
ह अच्छा आ एगो बहुत छोट हइ क बहुत छोट हइ ने
धेने छियै अथी पर लगैले नहि छै प्रो फाइल पर
प्रोफाइल पर हँ लागल अय
एकेगो नुनू ई एक सालके नुनू छै
अच्छा
हँ बोलै आर छै बोलै छै
हुं हुं तैयोे लेकिन ओते छोटके सम्हार लैया लड़की नमहर हैत तखन ने सम्हारल लैय नै
हँ लड़की सब लमहर है न तऽ हमे नहि होबे ल दै रहियै दीदी कहलै नहि तीनगो लड़की छै नेब नहि होबय ल देबै ने तब फिर भी सब बोललखिन हन एगो लड़ का होबय लए देबै लेकिन की करतै लड़काके चक्करमे दीदी फेर लड़की भए गेलै
अच्छा हैत टेंशन नहि लिअ हेबे करत
ना टेंशन थोरा सा त होइए ने जेतय हो देखबै दीदी अहाँ बोल जनसंख्या बढबयक चल ते बेटा बेटीसँ मतलब ही नहि हो छै कि मायके जमाना छल
हँ से तऽ छै हे
बाल बच्चाकेँ पढ़ानाइ लिखानाइ बहुत मुश्किल छै इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत छै
बहुत मुश्किल छै सभसँ ज्यादा लड़कीके शादीमे अथ पढ़ाबय लिखाबयमे बहुत दिक्कत हमरा सभमे तह छै ने बहुत लगै छै शादी मे
तऽओर दीदी मह म बढ़िया महतऔरो जा दस लाख से कोनो उपाय नहि पन्द्रह लाख बीस लाख रूप मगत
एगो के शादी मे लग लगै छै हँ हमरो सबके सएह छै बहुत लगै छै सारा समामान दिअ बदहेज दिय ओ अलग
ह्म ह्म लड़की पढ़ाबा लिखाबा सबकुछु कर ओपराल पले सुन्दर लड़की देख के बियाह हो जात तब नहि होल दीदी बिआ सुन्दरउ लड़की से नहि केलई के
सुन्दरो चाही पढ़लो चाही पैसो चाही सामानो दियो घर भैया के
हँ सबकिछु चाही
बहुत दिक्कत छै आइ काल् के हमरा तऽ अपने एगो छथिन तऽ टेंशन रहैया तैयो एक लड़की एक लड़का
ठीक छै दीदी सभके ओनाहिए भगवान तोड़ो ने देतै हँ ना छै बहुत अच्छी बात बहुत खुशी के बात है एगो हमे झेलै छियै हम सोचै छियै कि हर इन्सान खुश रहै दीदी सब खुश रहता हमो आरके खुशे ने रहम दीदी ह
ह हँ तऽ आओर की
शादी तऽ आज न कल होइये जाय बेटीे अऐसन बात तऽ नहिे ने छै पढ़मे लिखामे तऽ शादी तऽ होइए जाइ हइ
से तऽ भइए जाइ छै की करबै अपना सभके बिहार एहीमे पीछा छै खाली इएहसभ करयमे
हँ इह सब मे पीछा छै बिहार बिहारके सरकारो छै ओहनाए करै छै
ओने हँ किलो ने करै छै जी
जनसंख्यापर रोक लगबै छै बेटा बेटीमे भेदभाव करवाइए दै छै
हँ
कहै छै बेटा बेटी मे नहि छै भद भाव फिर भी भेद भाव करबाबै छै सरकार तब ने लो तिलक लै छै तब ने तिलक लै छै दीदी उतना उतना तिलक नहि लेत उतना
हँ
ह क सरकार कंट्रोल सरकार कंट्रोल करत तऽ नहि लेते तिलक होते सरकार कंट्रोल नहि कर सरकारो रुपैआ ले तभिय ने दी देख छिय दरोगा लै छै ओहो सबके बाप माय कहै छै कतेक रूपाआ लेबै तऽ कहाँ रुपाआ नहि लै छै पुलिस दरोगा
हँ तह ने आब जे गरीब छै ओकरा ओते चाह क भी बढ़ियां घर मे नहि भऽ सकैया
न हो सकै हँ सही बात
पाइ वला जकरा पास पाय अइ ओ बढ़िया खरीद लिय जेकरा पास नै अइ ओ कनि नॉर्मले करते कहाँ से ओते लेत
कहाँ सोतबै गरीब गरीबे न बनल रहै छ के दिल्ली
तऽ आओर कि
इसीलिए बाल बच्चाके कुछ रहै छै न दीदी पढ़ाइ त बाल बच्चाके जरुरे ने पढ़ाक आगे बढ़ाय देब अपन बच्चाके शादी बियाह देखल जाय बादमे
त आओर की हँ पहिलेप हँ शादी भेलाके बाद त ओर जिन्दगी नर्क भ जाइ छै
हू ज जरूरी हइ बच्चाके शिक्षा देना शि च्छा अगर हो जाएत ने तब त फेर कोइ दिक्कत नहि छै बाल बच्चा अपनो पैर पर खड़ा हो क कमाइ लेतै हुँ अहाँके हसबैंडजी की करै छथिन
के
अहाँके दुल्हा की करै छथिनि
हम्मर दुल्हा कम्पनी मे जॉब करै छथिन ओ मैकैनिकल लाईन मे
अच्छा हँ रात मे बोलले रै हमरो बाहरे मे रहै छथिन अहमदाबाद नहि हमर दिन चलबै छथि ने वही फैक्ट्री मे
के बाहर
न न हम नहि जाइ छि बाहर बाल बच्चाके छोड़ि क दीदी बाहर जेनाइ अच्छी बात नहि छै इसलिए हम
चलू दस मिनटस ज्यादा भ गेल फेर हम करब अहाँके कै बजे करब
केर लबैह अहाँ फोन हमरासँ ठीक छै दीदी ठीक छै बाय ठीक ठीक इ